ठीक छै की करै छी
बारिश उमहर बारिश होय य
इम्हर ते बड़ी जोर से मेघ लागल अछि भऽ रहल अछि जे आब हैयत आब होयत पइन तब हेत पानि
एम्हरो उहे छै दू बेर पानि भेबो केले या लेकिन एना होय छै जे अछाड़ भए जाय छै र हाथ आ फेर म पानि रुकि जाइ छै
ओ हमर पप्पा तऽ पहुँचलथि
नहि अहाँके पापा एखन नहि एयलथि हे हमहूँ तऽ हुनके इन्तजारे मे छियनि ओ कोइ मे बस नहि पकड़ा जेय तैके
ओ इम्हर तऽ बड होइया मे बुझियौ जे पूरा कारी खटखट भऽ गेले लाइनो अछि कखन कखन लाइन कटत नहि कटत से ने अछि
हँ सएह त अपना सबके घर मे एखन बिजली व नसँ नहि भेल अछि से लाइने के तऽ दिक्कत अछि
इम्हरो बहु बुझियौ जे इम्हर अथी एते जोर से मेघ छै जे की कहू तहन कहियो तऽ घुमय लए गेल छलहुँं कि नहि
नहि एखन कतऽ कहाँ कतहु नहि जाइ छी एखन तऽ हमर स्कूल मे कनि परीक्षा चलि रहल अछि
ओ
ह देखऽ पड़ै छै कनि अहाँ कहू की सब हो छै
किछु नहि एखन पड़ल छैैय टी वी देख खै छलहुँ हेँ तऽ सोचलहुँ जे अहाँसँ बात करी अहीं सब बात कर रहल छी तकर बाद देखबे घूमे ला कनि जायब आ साँझ मे हमरा गाम मे भागवत तागवत भऽ रहल अछि
हू
बुझियौ भागवत मे बड नियम निष्ठा छै ओहि में अहाँ बुझियो जे अगर अगर अहाँ ओहि मे जो अथी जे अहाँ नहि सहि रहल छियै जे रातो के जे अहाँ अथी करबै तऽ ओहिमे अहाँके कह अथी प्याज लहसुन नहि खेबै ज अहाँ अन्न खाइ छियै तऽ ओहिमे प्याज लहसुन नहि खेबै आ नहि जे अहाँ जे भरि दिन से ल क राति तक जे अहाँ व्रत करबे
हू
जखन ओ कथा कथा जखन खतम हेतै तखन अहाँ फलाहारी करियौ जेना छै ने जे एक बे एखन दिनमे कऽ लेलहुँ पानिओ पी लेलहुँ पानि शरबत पी सकैत छी अपन ने किछु केरे खा लेलहुँ कनि सेबे खा लेलहुँ ईसभ किछु नहि खा सकैत छी एके बेर खेबै ओहो ताहिके बाद रातिमे जेना जेना अहाँके रातिमे मोन हत जे फेर एकगो खा लै छी तहिकर बादब फेर कनि साबुरदाना ताबुरदाना बना कऽ खायब से फेर नहि छै ज अहाँ बैस एके बेर खैयौ दूबे नहि अहाँ खा सकै छी एक बेर खेलबै तऽ ओएहेमे ओएह कटा अहाँ खेबै ताहिके बाद अहाँ नहि खा सकै छी आ फेर कहाल छलय अथियो छलय हमर गाममे अथी अथी ब्रह्म बाबा के पूजो छले त ओहो मे बहुत भयंकर अथी सब भेल खेल
तऽ खब न गै छै अखान इमहर पूरब दिस सब मेघ खूब खूब गर्जन क के आब रहल छै एतेक जोर से मलब एत कारी में मेघ ख आबि रहल छै की कह म जेहन होइ छै ने महीष सब के रंग तेहन कारी मेघ आबि रहल छै लेकिन बात की छै कतहु कतौ उजर छै जे आसमान मे उजर उजर मेघ देखइ छै कतहु कतहु तते कानी मिल छै डर होइ छै केना बारिश भऽ जेतै कखन भऽ जेतै अखने एक बेर बारिश भेलै तऽ फेर रुकि गेलै हमसब स्कुलसँ एलियै तखन फेर दुोबारा एलेये जखन हम अहाँं से बात केलहुं जे अहाँ के पा एल कि नहि मतलब ओतय से निकललखिन कि नहि तखन एकटा अछाड़ पड़ले य आ एते जोर से ने एकदम बहुत जोर से पड़ले य जे मतलब लगले जे एहि बेर एहि बेर खूब जोर से हेतै पढ़नाइ चलू भेलै जेनाे पूरा माटि भिजले या कि तुरन्त बन्द लगे छै जेना अंबानी जी के अथी अंबानी जी के पाइ लेने छै अबे छै आ कहै छै कनी देर हुनका से लिख कऽ दै छियै ताद भागै छी
हँ सएह छै तहन कहियौ कतहु घुमे ल एबी ब मे गेल छलहुँं हेँ कि नहि
हँ एहि बीचमे गेल तऽ छलहुँ
कतऽ कतऽ गेल छलहुँ हेँ
अ मंदिर गेल छलहु कनि घर घर के अथी छलै आर्थिक स्थिति खराब तऽ ताहि सबके बाद मंन्दिर गेल छलियै प्पा दुनू बौआ सङ्गे ब स मन्दिर गेलियै मन्दिर मे भगवती पूजा भेलै फेर गाड़ी के पूजा तूजा भेलै ताद फेर धीरे धीरे फ पप्पा फेर एलखिन फेर पप्पा सब गाम चलि गेल छलखिन पप्पा मम्मी फेर साँझी
हँ
आठ बजे करीमे एलखिन ताहिके बाद फेर अगला दिन अगला दिन हम आहाँ लग एल छलहुँ ओता स साँझ मे एलियै तऽ राति भ गेल छलै हमरा तऽ डर भेल रह केओ आसपास रहे नहि आ रहते तऽ ओकरा खूब मारि मारेवला छै लेक एक बेर कान भऽ चुकल अछि त आब एहि बेर दोसर बेर तऽ सबस टी छलियै आ ओहिके अगिला दिन फेर की भेल ओहिके अगिला दिन फेर एकटा नोत छलै वोई नोथ में गेलियै हमरााति मे त साढ़े दस बजे करीब मे एलियै भेल जे अगर केओ गेट लग ठाढ़ भेट गेलै तऽ आइ आ ओकर पूरा देह हाथ के चर्चा नहि द छै लेकिन कओ नहि छलै लड़कासभ तऽ देख पर लेकिन हमर घरके आसपास कओ नहि छलै
ओ देखिऔ चोर सब जे रहय छै जहिया अहाँके अथी रहत तहिये टा ओ चोरा सक कहिए आ जेना अहाँ देख जे चीजके होइके रहत ओ ओएह दिनटा हैत अहाँ नहियो जायके अहाँके मोन रहत ओतऽ लऽ के जैत अहाँके
सही बात छै वएह तऽ दिक्कत रहै छै दिक्कत कथी के छै एक रत अंबाजा लागल रहते तऽ ओकर तऽ बोटी बोटी निकाल कऽ ओनाये खा ओनाये ग कूत्ता सभ के खुआ दियो
हूं सेहो होइ छै हूं तहन कहियौ आइ की की खेनाइ पिनाइ बनल छलए
आइ रोटी बनल छले भटा अदौड़ीक के सब्जी बनल छलए अहाँसभ दिस
आय हमरा ओताे बनल छले भात और अखन जे बनल सब्जी बनल अछि च घेरा आलू ओइमे बादाम तादाम द कऽ फेर ओ सब्जी बनल अछि और केर अथी कथि कहल जाइ छै करैला आलू ओर ओहिमे पियाज दऽ कऽ ओकर भुजिया बनल यै
हूँ तखन तखन तऽ बड नीक गप अछि
हूँ अखने कनि जलखैत तल खेनाइ भऽ गेलै आब कनि देर पड़े छी फेर उठब तहन फेर पढ़ाइ लिखाइ हेतै
हूँ आह देखियौ फेर ए तऽ बून्दा बूंदी चालू हुए लगलै
इम्हरो पनि पड़ि रहल अछि
नहि इमहर बुन्दा बुदी चालू भऽ रहल छै छते पर छीयै अखन हम घुमैत
हूँ
बुना बुनी चालू भऽ रहल छै आ फेर फेर रुइक जेतै फेर तुरंत हेतै आ कनि देर बाद बला जेतै फेर एतै हमरा तऽ चिन्ता लागल अछि जे अहाँके पप्पा आबैत हेतै तऽ भीज नहि जाइत
हम्म
हँ दिक्कत छै मौसा जी आबै छथिन त ओ त गाड़ी से आबै छथि ने ओ तऽ दूर अथी छै ने ऊपर में तऽ ई छै ने जे सब बच पेथिन
हँ
उ कनि उएह चिन्ता लागल अछि मौसा जी जखन आबि जेथिन तऽ क चिन्ता कनि कम हैत जे भीड़ थिन ने कम से कम घर के घर मे तऽ रहथिन ने
हूं इमरो पनि बुझाय पड़ि रहल अछि हम तऽ बाहर नहि निकलहुॅं हें बुझाय एम्हरो पानि पड़ि रहल अछि
नय हम अखन छत पर घुमि रहल छी कनी आब मेघ गरजनाइ चालू कऽ देलकै आ मेघ बहुत कारी हो गेल एले यै
ओ
बुझियौ पाँचटा चिड़िया एक लाइन में घुम छै ओ चिड़िया ओकरा नय कहल जैते ओकरा चील कहल जाय छै
हँ
चील पाँचटा लगभग ने घिन के पाँचटा चील एक जेहन गोल बना के घुमि रहल छै बहुत ऊपर आसमान में लागे छै जेना छोट छोट चिड़िया छी छोट छोट चिड़िया ने बड़ काला चील सॅं छै जे उपरघुमि रहल छै
हं
जे अपन पूरा हाथ पैर खोल घुमि रहल छै तते मस्त मौसम ओकरा सबके लेल तऽ मस्ते हेतै ने बस मेघ नहि चमकै ब मतलब बारिश नहि होय तऽ ओकराँ सब लेल त मसत छै आब एमहर बारिश चालू भऽ गेल अछि
ओ
हँ सब दिस भेल बारिश चालु
नहि नहि इम्हर तऽ नहि भेले एम्हर मेघे बड़ी जोर से आबि गेल अछि
मेघ बड़ी जोर से आयल छै आ बहुत तगड़ावला हावा बहना चलू ह बारिश चालू भरहल छै
इम्हर बुझियो जे काल तऽ खूब अथी बिहाड़ि तिहारि उठल छल बुझियौ जे होइत छलै जे घरेके उधिया कऽ लऽ कऽ चलि जायत ते पर फेरो फेर मेघ शान्त भलइ हँ
राति में तऽ एतो बहुत तगड़ा वला होइ छलै छलै जे आब आब त भेलै आर तऽ सब भीजे गेल छै लेकिन तैयो फेर बुझल नहि अछि मौसम कनी देर लए क किछो रहै छै कनी देर मे किछ भऽ जाइ छै
हम्म
वएह दिक्कत छै
की सब कऽ रहल छी
अखन किछु ने छत पर एलै ह तऽ ओतऽ बर्तन धोय वा साबुन छलै ओकरा यहे सीढ़ी पर राखि रहल छियै पनि पनि जे पढ़नाइ चालू भेलैए तऽ हमर आगाँमे जे पोख खरीदना छै छोटकीदायके अथि गन्दा पानने
हँ
ओतऽ पानि पड़ैत छै तऽ पानि साफ भऽ गेल छै तऽ ओहि पानि में एखन मछली कुदै छै छोट छोट दूटा मछली देखलिय कुद के एले या फेर चले एथिने
ओ तहन कहियौ कतहु बीच में कतौ घूमय ले जायब कि नहि आयब तऽ सावनो आबे वाला अछि
आब अखन कतय जेयब आब तऽ हमर दसमा आबि गेल अछि पहिले हमर पढ़ाई कम्प्लीट हेत त खन न ओहियो से पहिले अखन हमरा कथी हइ जे हमर तीन परसू से एग्जाम हयत तऽ एग्जाम प्रीमेड वाला जे होइ छै
हँ
पहील एग्जाम पहिल एग्जाम पहिले भऽ जेते ताहिके बाद फेर
हूँ
में छै जे छै जे छागर
हं
आ ओहि बीचमें जे छै जे छागर वला बलि प्रदान हेतै गाड़ी जे भेटलै ने
हँ
तइ में बलि प्रदान होयवला छै तऽ से वला बलि प्रदान एही बीच मे हेतै
ओ कहिया काइल की परसू
अखन कोनो दिन नहि छै एखन एतऽ अथी लागल छै ने की कहै छै ओकरा भदवा लागल छै ने भ भागल लागल रहै छै त बीचमे नहि ने होइ छै छोड़ि जा हमसब
हँ एखन तऽ भदबो तऽ पड़ले छै सेहो छै
ह छै दिक्कते छै
हूँ
ओर सब कहू
ओर सब ठीक अछि अहाँ कहियो ई भी ई सावन जे आबि रहल अछि ओहिमे कोन कोन मंदिर जा रहल छी घुमय ल महादेव मंदिर सब
अखन कोनो महादेव मंदिर फिक्स तऽ नहि भेले या लेकिन सोचि रहल छियै जे एते एकादश रुद्र छै तऽ एकादश रुद्र जेबै महादेव के कहने छियै जे नीक नम्बर दऽ दियअ आऔर अगिला साल तऽ हमर दसमा के अथी अछि न
बोर्ड आ
उम्हर पनि भेनाइ चालू भेल
नहि इम्हर तऽ नहि भेल‌ यै पर मेघ लागल अछि
इमहर तऽ आब इमहर तऽ आब पानि भेनाइ चालू भए गेलै लागैया अहाँके पप्पा आबि गेल छै
ओ
एलैथ अहाँके पप्पा
ओ
गाड़ी से एलेथ है बहुत तेज मेघ परना चालू भेल तऽ मोसा जी बहुत जोर से भगा कल लागे गाड़ी
ओ पानि खूब भऽ रहल अछि
नहि एखन ओते खूब तऽ नहि होया लेकिन हँ एना भड़ रहल जे मेघ गर्जय छै आ पानि देनाइ चालू भऽ आओर सब कहू की सब होइ छै
और किछु नहि भए रहल छै परल छी टीवी देखे छी
अहाँके मम्मी की सब करे छै
मम्मी अखन खेनाइ बना रहल छथि आब जेतथ नहाइ लै
एहन मौसम बिगड़ल छैन तैयो एखन हुनका ते नहेलथि हे नहि
उ हूं आब नहेतै आ
भए नहि हेत तऽ ओ मतलब भुखल हेतै कियि कि बिना गौरी पूजा के तऽ मम्मी सब नहि ने खाइ छथिन न
नहि नहि मम्मी सब तऽ बिना गौरी पूजा के बिना खेनै कोनो भी पूजा के बिना नहि खाइ छै
हूँ
पहिले पूजा करी पहिले भोरे उठी नहाय सोनाय पूजा पाठ करी ताहिके बाद बुझियौ जे किछु खाय से कहल जाइ छै ब्राह्मण सब में ओ छै जे पहिले नहाओ सोनाओ खाउ पी अथी नहाउ पूजा पाठ करू तहन खाउ पियू तहन होइ छै
हूँ
तहन कहियौ की सभ कऽ रहल छी
किछो ने अ बकरी बकरी